कोई भी नहीं लॻ रहें। न त तव्हां जो छो नथो कनेक्ट थे कॉल।
अल्हाए छो नथो थे।
हा तव्हां काॅल कई मां खयों जॉइनिंग में हली वियो। पो हुतां कट थी वियो छा तव्हांजे हितां।
ॿ दफ़ा कयो ॿ दफ़ा कट थी वियो।
हा ॿियों दफ़ा आयो वरी खयों त कॉल एरर आयो मैसेज। मतलब मथां ईंदो आ न ईअं नोटिफिकेशन। कॉल एरर जो मैसेज आयो, अल्हाए छो इएंं थो अचे, मेय बी शायद नेटवर्क जो इशू ईंदो। हिकु दफ़ो रीफ्रेश कजो कॉल कट करे कार्या खे। ॿ टे दफ़ा, सॼो क्लोस करे वापसि ट्राए कजो।
हा।
ख़ाली पीली जीरो में हली वियो हूंदो तव्हांजो कॉल।
हा ॿ टे ज़ीरो में, सो कल्ह बि ॿ ज़ीरो में हली विया।
अड़े मुंहिंजा त पंज थी ॾह जीरो में हली विया पंज कॉल।
ह अच्
हा कल मां तव्हांखे ट्राए कयो उहो ज़ीरो में ई हली वियो। तॾहिं बि कनेक्ट कोन पियो थिए, पोइ तव्हां कयो तॾहिं बि कनेक्ट कोन पियो थिए मुखे।
अच्
अल्हाए छा पियो थे एप्लीकेशन जो इशू आहे की छाए नेटव रक जो इशू आहे, तुंजो थी विया कमु। हा मज़ो त अचे थो, हाणे थोरो आदत थी वई आहे। न त न त हा ऊवई न। पर पैसा त अल्हाई लेट था ॾियनि मतलबु। सत खां चोॾहं वर्किंग डेज में ॾींदा। ॿ हफ़्तनि खां पोइ मतिलबु, ॿ हफ़्तनि में मतिलबु।
अञा त ॿ ॾींहं थिया आहिनि असांजा।
हा मूंखे त थी विया चारि पंज ॾींहं, पंज ॾींहं पंजो ॾींहं आहे अॼु मुंहिंजो।
ह्म्म, अञा ॾह ॾींहं।
अञां ॾह ॾींहं हा, हाणे ॿियनि खे त टास्क ई कान तो मिले, अगरि मिले थो मिलंदो त उहो लिखण जो मिलंदो ऐं मूंखे त सिंधी लिख् खण बि कोन ईंदी आहे, पोइ मां कीअं कंदमि? ह हा देवनगरीअ वारो मूखे कान ईंदी आहे, मां त मां ऐं महाराष्ट्र मां आहियां न त मूंखे त मराठी सब्जेक्ट ऐं हिंदी सब्जेक्ट हो। इयो कोन हुओ सिंधी कोन हुई हा।
पढ़णु लिखणु त हिंदी पढ़णु सिंधी।
पढ़णु ईंदी आहे लिखणु कान ईंदी आहे, हाणे जीअं कॉलेज में मूंखे कंपलसरी जीअं मां सिंधी कोटा में एडमिशन वरिती हुई यारहें में त मूंखे कंपलसरी सिंधी लैंग्वेज ई मतलब खरणो हो, त मां सिंधी लैंगवेज खयो त मां टीचर खे पटाए छॾियो मां चयो मां टीचर भई मूंखे न ईंदो इहो भई तव्हां हैंडल करे वठिजो पेपर तव्हां वटि ईंदो त त हुन मुंहिंजो रोल नंबर खणी पो मूंखे हुनमें पास करे छॾींद चयई ख़ाली तूं लिख भई अगरि लिखइण में अगरि मूंखे ईअं लॻो भई जेको तूं आंसर लिखियो थि उह सही थिए मां मार्कू ॾई छॾंदमि ख़ाली तुंहिंजी स्पेलिंग मिस्टेक इगनोर कंदीमाइ माँचो माँस ठीक आ, उनमें स्पेलिंग मिस्टेक पो थींदी आ न हिंदी वांगुर ई लिखणी पवंदी आहे बट हुन में मात्रा वरी
कुझु मात्रा हा मात्रा डॉट्स जेका ईंदा आहिनि हे
हा, तव्हांखे त ईंदी हूंदी न लिखण सिंधी?
लिखणु हाणे इ सिख न न सिंधी असांजो सबजेक्ट न हुयो मराठी जी असां बि मराठी पढ़ायूं हिंदी मराठी हूं
हा हा सही आहे न, पो तव्हांजा कल्ह सभु जेका कॉल हुआ उअ पंज जा पंज ई जीरो में हली विया
तेरहं अच्छा हा, चारि पंज थी वियान माना स्टार्टिंग खां चार पंज वया ई आहिनि न
हा उहो ई नहे क्योकी छाकाणि त उहो कंफर्म करण बि ज़रूरी आहे माण्हू अवेलेबल बि हुजे न किथे किथे कनेक्ट ई कोन थो थिए नेटवर्क जे करे इशू जे करे वई हो तो थी वञ कल मुंहिंजो थिए ई न पियो शाम जो मां चयो हे छा थो थिए तव्हांखे कयो कॉल जीरो में हली वियो पो ॿिए खे कयो पो हुनमें जीरो मां छॾे ॾे हाणे कान थींदो मां हाणे सुभाणे ई थी कयां पोइ राति जो मैसेज कयो मां हिकु दफ़ो मे बी काई अवेलेबल हुजे त हिकु चयईं भई सुबुह जो ई ॻाल्हाईंदासीं मां चयोमस ठीक आ हले कोई इशू न आहे पो मां चयो मां चो ठीकु आहे हल सुबुह जो ट्राए कंदम सुबुह जो फिर वरी बि नेटवर्क सही हूंदो आहे न
हा सुबुह जो त वरी मां सुबुह जो ई कयो न मां चयमि थोरो फ्री थियां त ॾिसां थी ठीक
हा हाणे मैडम मैसेज कई आ न की बै जंहिंजा टास्क कमप्लीट था थियनि तव्हां भई एड करे था सघो कोई माण्हुनि खे जिन खे करणो आहे भई अञा बि माण्हू खपे खपनि हज़ार माण्हू खपनि अना असांखे
हम हम
तव्हांजो थी वेंदो न पो तव्हांजी सस खे एड करे छॾिजो न तव्हां
हा ॾिस हेॾो टाइम हुजे न वरी करण लाइ उ बि वरी अचनि कनि कनेक्ट थिए हुननि सां थोरी केरु वेठो आहे मैसेज कर पढ़
हा तव्हांजी निणानुनि खे चइजो न ॿियो छा
हा निणानुनि खे ॾिसो था भेनरु मिली आहिन त वॾी आहे न फ्री थी वेई जॾहिं ॿ टे कलाक तॾहिं कंटिन्यू भई ॿ चार घंटा लॻाए थी वियो
उहो त आहे फ्री टाइम त खपे करण लाइ त ई थी थो सघे न त कान थींदो, बियो?
ॿियो ॿुधायो, सभु ठीकु आहे?
हा सभु ठीक मज़े में घर में बि सभु ठीकु आहे। मुंंजी गुड़िया बि सुम्ही रही आ हा हा सुंम्ह पई चईं न भई नालो न ख खणो कंहिंजो बि पाण में हा।
कमु बि लहियो?
कमु न लयो आ हाणे मतलबु कम अधु लयो आ, हाणे रोटी बि ठाहिणी आहे। मुंजी ससु वेट कंदी हूंदी अंदर वञिणो पवंदो। हाणे तव्हां सां कॉल थी वेंदो पो रख रखे करे पो रोटी ते बीहंदमि, पो वरी डायरेक्ट टीं बजे फ्री थींदमि।
हा।
न त ससियूं अहिड़ी फास्ट आहिनि न फटाफट ठाहे करे मोकिलियूं थी वेंदी। ऐं हिन जे करे। अॼु त असां पालक थूम पालक फुलको ता ठाहियूं, तव्हां छा ठातो?
मां मुङनि जा परांठा पचाया नाश्ते में, परियां मुंॾ मुङ पया थोड़ा फ्राए करे छॾिया हाली।
अच्छा! सही आ, सही आ।
हा।
ॿियो ॿुधायो, बरसाति आहे हुते कान्हे?
न -न, बारिश आहे काथे अञा, चालू ई न थी आ। जाम आ जाम।
पोल्यूशन बि जाम वधी वियो आ, हाणे त।
हा हुनजे करे ई वधीक ती थे न। बारिश इते पए नथी, हा।
हूं, बारिश भी कान ती पए वई न।
नथी पए न।
मुआ ख़ाली ॿ ट्रे ॾींहं असांजे हिते पई, ॿ ट्रे दफ़ा, हाणे वरी- वरी कान पई आ बारिश। वरी गरम थी वियो आहे मुवांगे।
हा।
शाम जो ई ख़ाली थोड़ो थधो लॻंदो आ, न त कान लॻंदो आहे। हलो
हम्म।
हा थियो तां बिज़ी आहियो छा?
न -न बसि ॿुधाइ?
बासण पया टोड़ियो वेही करे आवाज रिकार्ड ता थियनि।
पाणी खी
रेकॉर्ड तो थी वने, बासण न टोड़ो कॉल मल, न त त हली वेंदो रिकॉर्डिंग।
पाणी पीया पी त गिलास किरी पयो।
अच्छा- अच्छा,
हूं
ॿियो ॿार ठीक इन?
हा।
कॉलेज चालू थी विया, स्कूल चालू थी विया?
हा, चालू थी विया इन।
हा, सुठी ॻाल्हि आ न।
हूं
ॿियो ॿुधाय उई गेस्ट आहिया ॿाहिरा। त मां चयम अची वया।
छा तव्हांयो आवाज़ ई कान थो अचे।
ॿाहिरां महिमान, निणान जो इहो गुज़ारे वियो आ न सहुरो।
अर्य‌यो, हा अरे बापरे कीअं छा थियो?
न बीमार हुया थोरा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ।
अच्छा।
अठ ॾींहं बीमार हुआ।
अच्छा।
हिते खणाय व्यस वरी होॾे। बॉम्बे में खणाय व्यस हिते फ़ाइदो न पियो पए--बॉम्बे वठी उते ॿ टे ॾींह रहिया एक्सपायर थी वया।
अरे बाप रे!
ख़बर कान थी पए न माण्हुनि जी।
हुअं हुया बि एजड हुया। तियासि। साढे टियासी साले जा हुया ईं वॾा हुया अञा। हा थिए थो त वरी हिकु दफ़ो एज थी थी वञे पोइ फ़ाइदो नथो पए दवाऊं गोरुंन सां बि।
हा ऊहो त न थींदो फ़ाइदो।
रोज गोरी चालूई तन त चालूई।
बंद कंदी आहियाँ।
न चालू हुजनि बीपी शुगर नॉर्मल त हो वरी हुजे कंटीन्यू वठां। खां पोइ थी थो वञे।
ऐं रोजु गोरी वठ। उओ हली वेंदो आ ऐं वधीक कुछु थिए थो त पोइ वरी तकलीफ़ूं जाम थी थियनि।
हा सही ॻाल आ।
डॉक्टर ॾे वन।
पोइ तव्हां मिली आहियां।
हु। हा मां थी आयम उननि ॾे। डॉक्टर ॾे वञ त वरी हिक सां गॾु इअ टेस्टूं कर उो कर त हिक सां गॾु चारि बीमारियूं बियूं बि कढीूंॾ। सासाल में
हा डॉक्टर भई ख़र्चो बि इलाही कढाईंदा आहिनि न पोइ।
हा।
पो हुनननि जे पुट खे सॼो कय हूंदे न?
हा।
ख़र्चो आयो हूंदो वधीक पोइ?
ह हाणे भी हेॾो इहो न। हॉस्पिटल में त आहे न ॾह ॿारहं ॾींहं हॉस्पिटल में हुया।
त छा अटैक जो ई इशू आ छा।
न, न ईंअ माना वीकनस या लूज़ मोशन बंद न प्या थियन। रोटी नथी वणे। हुन में माण्हू रोटी न। खाईंदो त अॻोप पोइ वीक त थींदो अने लूज़ मोशन में अॻोप पोइ माण्हू पाणी बि बॉडी में। थी तो वञे न।
हा पोइ चक्कर बि ईंदा आहिनि, लूज़ मोशन अगरि वधीक थीया न सॼा त पोइ चक्कर बि च व
पहिरां त हिनजी नॉर्मल दवा कयूंं, फ़ाइदो थियो त वरी एडमिट कयऊं।
ह्म्म, सही आ न।
ह बस ॿ टे डॉक्टर घुमया मिरर्ई हाणे जंहिंजो समय लिखियलु हुयो वञण जो उहो त वेंदो ई वेंदो।
हा उहो त आहे, मुंहिंजो पपा जो बि किथे ख़बर पई। हुन जो त वेचारो कुछ ख़र्चो भी कान थियो। न हॉस्पिटल जो न कुछ न कुछ वेचारो हिअं ई हली वियो। खबर ई कान पई। मूखे त अञा ताईं हींअ लॻे ई कोन थो पप्पा काने। हिअं लॻे थो आहे आहे किथे त वियो आहे चक्कर ते वियो आहे चक्कर मारण वियो आहे।
हम्म।
मुंहिंजो ॻाल्हाइण थी वयो ई न एंड ताईं मतलब लास्ट टाइम त मां ॻालाइण ही कोन थियो पप्पा सां। आवाज ही कोन ॿुधी पप्पा जी मां।
हा,
ख़ाली पुठियां आवाज पियो ॾे, भई ठीक कन्हे भई हल डॉक्टर वट खाली एतरो ई ॿुधो मां बस। हिक डीं पेंणो, नेक्स डे त आवाज ई कोन ॿुधो पपा जो मां।
अलाए कीअं थी वियो, समझ में नथो अचे।
खेल खेल तो थी वञे हिक।
वइ न। हिन करे चवंदा आहियूं रोटी पाणी सुठो खायो, सुठो प्रोटीन खायो। त सेहत सुठी रहंदी, न त न।
उहो ई कल थ लाइ माण्हू करे माण्हू कमाए हुन लाइ ई थो न रोटीअ लाए।
हा, तव्हांजी सस जी तबियत ठीक तव न हाणे?
हा हा।
ठीक आ हलो।
ठीक आ हल मां ॻालाए ती हा हा।
हा हा।